हेलो
हेलो हाँ की कऽ रहल छियै
आ- हाँ अहाँके कैसन छियै भाइ
हम तऽ नीके छियै अहाँ अपन कहू कहु के
आ हम हम नियम सबके भी स-सब समाचार ठीक छै आवाज न हेलो
हँ हँ आवाज तऽ आबै छै अहाँके नहि सुनाइ दैया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नहि नेटवर्को कनि खराब छै इमहर के कनि मौसम छै गर्मी तऽ पढ़ते छैय रे अ त अभी मौसमो खराब हो जाइ छै क् कभी मौसम धूपो बड्ड तेज छै से से आइ कनि धूप मन मनायल छै मक् मकाईल
अन अच्छा आज एनाहु धूप मन मन आयल छै
अच्छा ता नहि त लागे छै कि आई हेतैय बारिश हेतै आर अहाँ सबके छुट्टी भए गेल छै
ह य हँ छुट्टी उट्टी हँ बच्चा उच्चा सभकें सबके छुट्टी भ गेल छै। सब गर्मी छुट्टी मे अपन अपन हँ अपन अपन घूमे फिरे के प्लान हँ नानी घर के प्लान बनेल हैय आ सब घुमे जाइ छै बस नानिे घर के प्रोग्राम के साथ साथ तनीक हेलो
हँ कहे छलहूँ की अहाँके नानी घर के प्रोग्राम छै की बाल बच्चा के
हँ नानी घरके भी प्रोग्राम छै आ तनि ओन्ने नानी घर देने तनि होवै छै फल उऊल जङ्गल उंगल तऽ ओह सभ घूम लेबै छै बचपनसँ अ अ बच्चा सब केहेन छै
ऐ मे छथिन
हँ आजे
छुट्टी छै की हुनकर।
हँ छु छुट्टी छै
अच
आ सबके छुट्टी छै न न न ऐसन कोनो बात नहि छै अहाँ बात करबै छै तऽ हम हमारो मन अब
कर सकै छियै ने अच्छा कर सकै छियै ने
एकदम कर बिल्कुल बिल्कुल कर सक
हँ नहि नहि नहि नहि बड्ड दिन भाइज ब हेय गेल रहे नी बात कर लै छियै हूँ कनि हाल चाल लेते रहबाके चाही ना हँ हँ से कह हूँ हम हम्म हाँ गर्मी छुट्टी छै ना तऽ तैह से हम सोच होके घुमल छलियै तऽ - चलिय एक एक एहि बाह के एक जगह जुटान भए जेतै तऽ से खातिर हम फोन केलियै कि अहाँ सभके वक्त छै हँ हँ तऽ अहाँ सब
अच्छा
के वक्त हमे सब ऐबै हमर घरमे
हँ काहे ना
अच्छा हँ कियाकि इम्हरे सअ एकटा पलान छै हमरो कि कनि सभ गोटा मिलके
आ नीक छै तऽ अच्छा
सोचलहुँ कि सब फ्रेंड के गेट टुगेदर अपन घरमे करब फिर पूजा पाठ भए जेतै फिर अहाँ सब हमरे घरमे रु हमर घरमे रुक कऽ आ एक दो दिन रुक कऽ आ फिर चलब हमसभ अ वाट् टर पार्क
घुमे अच्छा तब त बढ़िआ बात छै उड़ जा उड़ गया बढ़ियां बात छै सब घूम फिर करके एक दिन
हाँ आ नीक बात ई छै छैय कि बाकि दोस्त छै हमसभ भी एक दूसरे के
आइउ
सखी सभ एक दूसरेके बड्ड सुन्दर दोस्त छथिन तऽ मेन बात छै कि सभ घुलल मिलल परिवार अछि हँ
कोइ अलग बात नहि छै
हँ हँ हँ कोनो डिस्टर्ब नहि ने हेतै सभ एक एक दोसर सअ गप्प करत आ इंजाय करत तऽ करत से से हम सोचलियै कि एहि प्रोग्राम हमर दुल्हा कहै छथिन कि किया नहि बजा लै छीयै अहाँ अपन सखी सब के से एहोमे एकटा हमर बेटी के छै बर्थडे
अच्छे
ऐे से मौका पर हम पूजा रख रखले छियै
तब तो दुनू काज एके साथ हो जाए छै
हाँ तऽ गर्मी छुट्टियो छै आ फुरसत तऽ मि छियै हम सब दुूल्हा स आ बच बच्चा सबके मनो छै कि कनि एम्हर उम्हर घूमे जायके प्रोग्राम करियैय तऽ हम सोचलियै कि अह हम पुछ पुछलियै कि अहाँ सबके जे बजबै छियै से सबके पहिले
तखने के नहि कोनो अपन अपन घरमे उ पूजा पाठ कऽ कऽ आ रातिमे खान पियन भए जेतै आ अगला दिन भोररिये उठ कऽ आ सब चल अपन अपन गाड़ी मे बैसके आ चल जेबै वाटर पार्क दिन भर के प्रोग्राम उमहरे रहतै हूँ
नीक बात छै एहिसँ
अपन हँ अपन सबगोटा स बात कर लेबै घर परिवार मे
हँ हँ
हँ हँ आ आगामी छुट्टीके हँ हाँ
ठीक
हँ हँ आ आ सभ गर्मी छुट्टीके तब तऽ नानि घरसँ आ जेयथिन ने बाल बच्चासभ
हँ हँ ना ना कोनो दिक्कत नै छै
न प चस
ह हा स्। सब सब ड ल जेतै कोनो दिक्कत नहि छै कोनो। कोनो बइस जून तक्ले।
त लम्बा छै हमसभके तऽ जल्दिए खुलै छै आ हमसभके बच्चाके तऽ जल्दिए खुलै छै ई तऽ
कितना दिन के छुट्टी छै ओ अहाँके बच्चा सबके।
इमहर जदा अहाँ नहि रहै छै जादा बीस दिन क छुट्ट
आँ हँ बसऽ। ऐहै दने तऽ ई आइर देने तअ एक महीन के छुट्टी छै।
अ तऽ बेसी गर्मी पड़े हेतै इम्हर ओतना गर्मी नहि होइ छै इम्हर मतलब गर्मी होइ छै फिर डी सी निकालत तअ ऑडर
अच्छा गर्मी छुट्टी बढ़ाबे के छै। ह्म म। तब तनीसँ छुट्टी बढ़ जाइ छै। हेलो। अहाँके हमनीअरके आवाज सुनाइ दै छै हेलो। हेलो ।